जय श्री झूलेलाल साईं। हलो हलो, आवाज अचेव ती? जय श्री झूलेलाल।
बढ़िया साईं, केड़े शहर मां आयो तां?
गीतारो।
मां, एम पी खंडवा। जी, आवाज़ नथी अचेव, तहांखे?
न अचेपी, न अचेपी, भैया अचे पई।
जी, जी जी इंदौर जे पास
एमपी जा ॾाढा कॉल आया आहिन अॼ मुं वट।
अच्छा! एमपी वाला फ्री फ्री वेठा आहिन छा एमपी वारा?
न अॼु छा एमपीअ वारा वधीक जोइन थिया आहिन शायदि आईटी में। हाँ, त इने करें-एमपी, एमपी फोन। मां त भैया, मूंखे त ॿ टे ॾींहं थिया आहिनि जॉइन थिए।
अच्छा मां आयो, त ॿियो ॾींहं आहेन
अच्छा, ॿियो ॾींहुं तव या, मां बि नयो आया, ॿ, टे ॿ ॾिंहं टे ॾिंहं थिया आहिनि, बस।
अच्छा, हा मतलबु कल शाम जो चालू कयो।
अच्छा-अच्छा, टास्क मिली वियो तव्हांखे हिकड़े ॾींहं में।
न, चारि पंज ॾींहंनि खां पोइ मिलियो मांखे
अच्छा, जॉइन चारि पंज ॾींहं पहिरियों टास्क तव्हांखे कल्ह मिलियो आहे, परीहं?
हा, मतलबु चारि पंज ॾींहंनि खां पोइ ही असाइन थियुम मां।
अच्छा, मां बि मां बि टे ॾींहं पहिरीं टे चारि ॾींहं पहिरियों जॉइन कयो, पोइ ॿ ॾींहंनि खां पोइ मिलियो असाइन मूंखे।
अच्छा, ॿियो जयपुर में छा कंदा आहियो, बिज़नेस?
हा भैया, छोटो-मोटो कमु आहे कपिड़े जो बस, वॾो बिज़नेस छोटी मोटी दुकान आहे, कपड़े जी। न, हा रिटेल जी ॿारनि जो किड्स वियर जो कमु कंदो आहियां।
अच्छा, अच्छा, त हाली दुइ दुकान ते ई आहे हली की?
न न, हा दुकान ते आहियां, लेकिन थोरो जे गरेक की डाउन आहे न हीअंर इन चक्कर में, गिराखी हूंदी आ त पोइ टेम ही कान मिलंदो, फुर्सत ई कान मिलंदी आ, कंहिंखे कॉल करण जी भैया
हा हा मां हा त हाली पढ़ाई थो कयां, स्टडीज़ ऐं थोरो बहुत दुकान बि पपा सां गॾु।
छा जो कामु तव भैया?
असांजो किराणे जो कमु आ, और होलसेल जूं एजेंसियूं आहिनि ॿ टे
अच्छा, होलसेल जी एजेंसियूं आहिनि ॿ टे।
हा, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स इंदा आहिनि न झाड़ू, वाइपर
हा हा, हा हा हा
हुनजो कमु आहे गाला ग्रूम इंडस्ट्रीज़ जेके हूंदयूं आहिनि
छा होलसेल जो तव?
जी
होलसेल जो तव न?
हा, और किराने जो रिटेल आ, हिकु कॉलोनी में आ। और इहो कम अल ॿ कम आहिनि, मतिलब।
न बढ़िया आहे, बढ़िया आहे कुझ न कुझु कंदो रहे भई माण्हू तॾहिं अॻियां वधियो आहे, न त फालतू वियण ऑफिस
त अचण वारो आयां, मां जयपुर।
अच्छा अच्छा, जयपुर!
उदयपुर मतलब
अच्छा, अच्छा उदयपुर पोइ जयपुर
हा, आहे जयपुर में कुछ ख़ास?
ख़ासि त इीअं छा आहे, हवामहल तव जलमहल तव आमेर किलो आहे, नालगढ़ किलो आहे आलबर्ट ओला, बकी जुहु वग़ैरह आहिनि, बाक़ी त इहे आहिनि सत, अठ जॻहयूं आहिनि घुमण जूं बाकी त मेट्रो स्टेशन आ, बस इहे ई आहिनि।
उदयपुर त मस्त आहे न उदयपुर विया हूंदव न?
हा उदयपुर त सही तव उदयपुर वयो कान अयां लेकिन, उदयपुर में अथव किला, ई तव भईया उते बि। वधीक किल ई थोव वधीक ॿियो, कुझु त आया कान घुमण लाइक़।
न हुते लेक वगैर बि आहिनि ॾाढी सारयूं।
हा उते हा लेक, अथव हा लेक, अथव उते।
और, हाणे ॾाढो क्रेज वधी वियो, उदयपुर जो ॾाढो ज्यादा।
हा, उदयपुर जो हा नालो त ॿुधो आ। उदयपुर जो क्रेज़ वधीक थी वियो आ बाक़ी उते तव जलमहल में नारगढ़ आहे, हिते असांजे जयपुर में हवा महल आहे। बाक़ी चि चिड़िया घर आहे, अलबर्ट होॉल आहे, बाक़ी त क़िला किला वधीक आहिन हिे हिते।
अच्छा अच्छा।
बाक़ी जे सभिनि खां वॾी तोप आहे न हुते, जयपुर में ई आहे उवा।
अच्छा।
राजा महाराज जी तोप हुई, न सभिनि खां वॾी?
हा हा हा।
उहा जयपुर में ई रखियल आहे।
अच्छा।
किले में हुनजी टिकट लॻंदी आहे वीह, टीह रुपया वधीक टिकट कान्हे।
मतलबु वेल डेवलप आहे जयपुर बि सुठो।
हा बढ़िया बढिया हीअंर त वधीक डेवलप थी वियो, मेट्रो किथे हुई पहिरीं हाण मेट मेट्रो, वेट्रो सभु अची वई आहिनि हिते, जीअं हाईवे पुलियाऊं ठही वयू आहिनि, न हू ठही वयूं आहिन।
वेंदस हाणे खाटू खाट खाटू श्याम, सांवरिया सेठ जो बि वधी वियो आहे क्रेज़ त माण्हू हुते बि अचनि था अॻोपो।
मेन वधीक खाटू श्याम ई जो क्रेज आहे, न खाटू शाम जी मान्यता वधीक आहे हिते।
जयपुर खां घणा किलाक आहे?
जयपुर खां, जयपुर खां त पासे में तव ब् कलाक जो रसितो तव।
उ सांवरिया?
ट्रेन में वेदव न जयपुर खां त, कलाक ॾेढ कलाक में पहुची वेंदा, बस में ॿ कलाक लॻंदा अन।
अच्छा। एं सांवरिया सेठ?
सांवरिया सेठ परे आहे, चार पंज कलाक जो रसितो आहे। गरत
त ट्रेनूं आहिनि हितां खां आसांनी सा? रिंगस वगैरह हे।
हा रिंगस कां रिंगस कां रिंगस ट्रेन लाईंदव पोइ खाटू श्याम जी प पंद्रहं वीह रुपिया ई रिक्शा, पंजाह रुपया ई रिक्शा वारो वठदो छॾलाईंदो अध कलाक जो रस्तो ॿियो आहे। रिंगस‌ खां?
अच्छा, अच्छा।
वधीक परे काने।
तां त वेंदा बि न ऊंदा उते की न?
भईया, हिकु ॻाल्हि ॿुधायां फुरसती कान्ह मिलदी आहे। जयपुर में जेको माण्हू रहंदो आहे, हुनखे छा आहे वंॾण जो टाईम ई कान मिलंदो आहे। एहिरा वरी बि माण्हू ईंदा अथव।
हं
जयपुर वारो जयपुर में हू कान्ह वञी पाइंदो आहे। प, पहिरीं वेंदोअमि मां हेॾी ॻाल्हि कान्हे।
अच्छा, अच्छा।
पहिरीं महीने, महीेने में वेंदोअमि, ॾेढमहीने में वेंदोअमि टाइम मिलंदो त अॼुकल्ह भइया तव्हां खे पतो आ जिस्ताईं कमाई, काने उस ताई कमाई काने।
त त्हां अकेले ई सभाल लां दुकान वुकान मतलब?
न मां हिक आहिय अउ ॿ स्टाफ आहिनि मू वट।
स्टाफ
बाक़ी त नंढी दुकान आहे कोई वॾी बि कान्हे ॾह बाए वीह जी दुकान आ नंढी सी दुकान आ। भइ हले प्यो टाइम पास ते थो ख़र्चो निकरी वेदों आ नौकरी खा बढ़िया भैया।
फ्यूचर में सोचियो तव कुछ विधायण जो की न हाली?
भईया हे छा जहिड़े मार्केट में मुंहिंजी दुकान आ न उते अॻियां कुझ किराए ते मिलदी कान्हे दुकान। जल्दी सां किराया वरी हाई फाई किराया आहिनि।
त ताईं खुद जी आ की किराए जी आ?
न मुंजीी भैया किराए जी आ खुदजी त किथा। किराए जी आ मिणई भले नौकरी का बढिया आहे भईया।
त हुतां यो सुठो मार्केट हूंदो न मतलब फेमस?
हा फेमस मार्केट आहे जॾहिं त दुकान कान मिलदी आ न इते उह ई आहे। अन जेके पुराणा आहिनि न वधीक पुराणा आहिनि उन्हनि जी त हले पई बढ़िया तरीक़े सां।
हा हा।
जेके नया नया आहिनि त हुननि जी थोरी घटि हंदीए आ जीअं मां नयो नयों आहियां।
हा त तव्हां ऑनलाइन में ॾिसो न थोड़ो मतिलबु ऑनाइन एडवरटाइज़मेंट हे हो।
पहिरीं भैया इंस्टाग्राम में विझी हुई ॿ बूस्ट कई हुई लेकिन कोई रिस्पोंस कोन हुयो।
न हुनमें कंसिस्टेंटी कंसिस्टेंसी लॻंदी आ जोी की जेकी जनरेशन आ न फेसबुक वग़ैरह ज्यादा ती ॾिस अॼुकल्ह वॾी जनरेशन और ॿार यंग ॿार सतरह, अठराहं, बीस साल वारा इंस्टाग्राम ता ज्यादा हलाइन। ॿिनिन ते तहां प्रमोट करो धीरे धीरे।
हा
हुन में छा तव्हां फ्री वारो प्रमोशन कंदव न फ्री में एिरी री्स न वेदियूं आहिनि अगर तहां थोरो खर्चो कंदव ना हुनमें त उहो सब्सक्रीप्शन ॾींदव इंस्टाग्राम में बि। सौ ॿ‌सौ र या लॻंदा आहिनि हिक रील जा त हुनजी व्यू मतिलबु ज्दा मिलंदा आहिनि हुन सां।
ऑडर ऑड त पोइ गाॾीी तुजीं त छा जिम मे। त मा बी त थी आयो आएया हलो हलो,
हा गिराकी आहे।
गिराइकी भैया डाउन आ यार।
अ्छा त्हांइ ख़रीदी वग़ैर दिल्ली मां ई थीन्दी हुन्दव न की न?
न इयत भईया लोकल ई वठणो आया दिल्ली में जयपुर मा इ वठो आया माल। हम् जयपुर मां वठदव?
पूरा किड्स वेयर तो मतिलब दस साल तक ह न?
न न पंद्रह सोरह साल तक मिलंदा बार जा।
बॉइस गर्लस सभ
हा बोइगर्ल्स ॿई। बोईस गलस भई रखंदा आहियूं बाक़ी त मेन-वेन जो कान रखंदा आहियूं। खाली बारनि बारनि जो रखंदाउ
हम अच्छा
ॿियो ॿुधायो भैया? एम पी में आहे कोई जॻह घुमण जी?
एम पी में त ॾाढो कुछ आ असांजे खंडवा में हिकु त ओमकारेश्वर मंदिर ई आहिनि हिते बि। ओंकारेश्वर ॿुधोंदो हुन्दव ना ज्योतिर्लिंग? हुन खां पो उज्जैन बि आ पास में ई।
अच्छा अच्छा छा उज्जैन त तव्हांजो टा तव्हांजो टास्क कंप्लीट छो न थियो आहे हींअर तहिं ट्रीह कोल कल थव हे त।
छा?
टास्क थोर न कंप्लीट थीयो तव तांजो?
न थो
टास्क टास्क, जेको कोल जो टास्क मिलयो हून्दव न तांखें, कंपलीट थोङी न थियो तव?
अच्छा कीअं पतो पेजो मतलब? हाणे, चार पंज थीया न, हा।
हा मुंहिंजा भी एतिरा ई थिया आहिन पंन छह ई थिया आहिन मुंजा भी कोल वधीक कोन ता थियन।
अच्छा
बाक़ी त साम्हूं वारे जा बि अचणा खपनि, अएं पंहिंजा बि वञिणा खपन तडहीं वनञी करे टास्क पूरो थींदो मुहिंजे हिसाब सा।
अच्छा अच्छा ईअं न आहे माखे हिकु दोस्त ॿुधाइयोो की ॿ सौ चालीह मिंट अलाइ कुछ मिंट ॻाल्हाइणो आ तव्हांखे बसि।
हिकु सौ असी मिंट।
हिक सौ असी, हा हेतिरो ॻाल्हाइणो आ पो पाणेई ताईं आई डी थी वेन्दव कंप्लीट।
अच्छा अच्छा अछ अछा हा। हिकु सौ अस्सी मिंट गालाइणो आ खाली? बाक़ी हिक सौ अस्सी मिंट ॻाल्हाए करे जीअं टास्क पूरो थींदो मुंहिंजे हिसाब सां पूरो।
हा लॻभॻि वीह कॉल लॻंदा एतिरे में त मां हिसाब सां।
छा पा चओ?
लॻभॻि हिक सौ असी मिनंट करण लाइ वीह कॉल त ल लगंदा ई कम से कम।
न वीह न टीह कोल लॻंदोव घट मे घट टीह कोल जो त टास्क जीअं पंज आया त वट हिक खां पंजई ईंदव।
हा
पो पंज पूरा थींदव पो पंज खां ॾे थींदंव।
अचछा।
पो ॾहे खां पंद्रा थींदव लाइन हलंदी हूंदी न तांजे मथे फ़ोन ओ फोन अ फिरेन्ड जी, हा त हू पंज खां ॾह थीन्दव, ॾह खां पंद्रा थीन्दव, पंद्रा खां वीह पो वीह खा पंजवीह, पंजजीह खां टीह लास्ट। अच्छा
अच्छा ईअं, त मुंहिं त ॿ ट्रे विच में जीरो जीरो जी बि थी वियूं आहिन।
भईया हू उ उहो मुंहिंजे बि, मुंहिंजे बि अचनि बि हुन में कोइ टेंशन कान्हे, बसि पैसा घटिजी मिलंदव थोडा।
अच्छा इअं आए, ठीक आ हाणे नए नए में कल्ह छा माने हिकु ॿ कॉल लॻाया त लॻा ई न त पाणेई जीरो सेकेंड में काउंट थी वियो।
अच्छा अच्छा उ काउंट त भैया हाणे हुनजा छा पैसा कटिजिंदा वधीक पैसा कान कटिजंदव। टेंशन वारी ॻाल्हि कान्हे सौ ॿ सौ रुपया कटजी मिलंदो ॿियो बस एतिरो कुछ ना हे।
हा पो तव्हांजे घर ते भी ॿिया माणू यूस कन्ना इन की तंहा ही ता करो आंटी?
न मां ता ख़ुदी यूस कंदो आ ॿे केखे इंट्रेस्टि ही काने।
अच्छा।
ॿे त सभु पंहिंजा कमु में बिजी हूंदा आहिनि, सभु पंहिंजो पंहिंजो।
हा, शादी वग़ैरह त थी वई हून्दी तेस्ताई?
न-न मां अनमेरीड आया भईया। अनमेरीड आयो, हा।
अच्छा-अच्छा, मां त पढ़ाई थो कयां हाली।
अच्छा पढ़ाई था कयो तां, कहिड़ी क्लास में? बी-एस-आर जा। अच्छा सेकेंड ईयर आहियो, हींअर त ग्रेजुएशन भी कंपलीट कान थी अथव न?
हा।
कहिंमें, बाक़ी इअं पढ़ाई-वढ़ाई में होशियारु आहियो भईया इये आयो?
इयई थोरो अबाव एवरेज आहियूं मतिलबु अस्सी परसेंट आहे ट्वेल्थ में।
अच्छा, अस्सी परसेंट आई ट्वेलथ में? पो त सही आहे यार, पो अगोपो तं रहंदी आहे से अस्सी परसेंट त सही थींदी आहे भैया।
हा-हा। ॾिसऊं हाणे मतिलबु एम-बी-ए जी तयारी कंदमि अॻिते। एग्ज़ाम हूंदा आहिन, कैश वग़ैरह
हा पढ़ाई में वधीक इंट्रेस्ट खणो, पढ़ाई जी वैल्यू आहे अॼकल्ह भैया।
हा नं, असां ॾिसऊं था धंधा सभु हे वॾा-वॾा मॉलु सभु। कचरो था करे असां हिते हेॾा सारा मॉल खोल रख अथऊं रिलायंसि-विलायंस, त्हां हिते त पहले खां ई हूंदा असां हिते नएं नया नएं शहर धीरे डेवलप थिए थो।
अच्छा।
रिलायंस, वेगामें, विशाल मेगा मार्ट, जोगी मार्ट, हे हो।
हा-हा। असांजे हिते बि ईहे ही
वरी हिननि जा ऑफर बि हेॾा अजीबु अथनि न, अलाए की तो सस्
हलऊं, विशाल मेगा मार्ट?
हा विशाल नं रिलायंस
हे मार्ट हे वगैरह ॾाढा खुली विया आहिनि हित ब़ि।
हा-हा। सुठो डीमार्ट न आहे, तव्हां हिते डीमार्ट हूंदव न?
डीमार्ट आहे न असांजे हिते, तव्हांजे हिते
न असांजे हिते कान हाली।